तब
नमस्कार जी
नमस्कार नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै अपन बताउ
हँ सब ठीक छै काली हम सोचैत छलहुँ जे खेल केवल मनोरंजक नाही
बत
आवाज नइ अबैत अछि
हल्लो
अभी आब तऽ
नइ
ह ह हलो
हल्लो
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे खेल केवल मनोरञ्जक साधन नय बल्कि शारीरिक मानसिक ओ सामाजिक विकाशक एक महत्वपूर्ण माध्यम होइत अछि
बिलकुल कियाकी खेल व्यक्ति के अनुशासन धैर्य मेहनत आ टीमक संग मिलके कार्य करबाक शिक्षा दैत अछि
बिलकुल सच कहू तो बचपन में खेलक महत्व बहुत अधिक होइत अछि कियाकि एहिसँ शरीर मजबूत बनैत अछि ओ आत्मविश्वास बढ़ैत अछि
हँ आ नियमित खेलकूद करनिहार बच्चा सामान्यतः अधिक सक्रिय स्वस्थ आ ऊर्जावन रहै छथि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे क्रिकेट भारतक सबसँ लोकप्रिय खेलसब में सौ एक अछि जाहि प्रति करोड़ो लोकक गहरी रुचि अछि
बिलकुल क्रिकेट केवल एक खेले नइ बल्कि बहुत लोक लेल भावना आ उत्साहक विषय बनि गेल अछ
बिल्कुल काल्हि हम एक क्रिकेट प्रतियोगिता देखलहुँ जाहिमे खिलाड़ी सभ सभक धैर्य रणनीति ओर टीम भावना देखबा योग्य छल
हँ क्रिकेट व्यक्ति के उ कठिन परिस्थितिमे शान्त रहबाक और सही निर्णय लेबक शिक्षा दैत अछि
बिल्कुल सच कहूँ तऽ फुटबॉल दुनियाके सबसँ लोकप्रिय खेल मानल जाइत अछि
बिलकुल किया कि फुटबॉलमें गति कौशल सहनशक्ति आ टीम वक्र चारूक चीजक आवश्यकता होइत अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे हॉकी भारतक इतिहाससँ जुड़ल एक गौरवशाली खेल अछि
हँ भारतक हॉकी टीम अतीत में विश्व स्तर पर असाधारण सफलता प्राप्त कैने छी
काल्हि हम बैडमिंटन प्रतियोगिता देखलहुँ जाहिमे खिलाड़ी सबक तेजी आर सन्तुलन अद्भुत लगल
बिलकुल बैडमिंटन शारीरिक फूर्ति एकाग्रता आ प्रति प्रतिक्रिया क्षमता ता बढ़ाय में सफलता करैत छथिन
बिलकुल सच कहू तो कबड्डी एक एहन खेल अछि जे शारीरिक शक्ति ओर मानसिक चतुराई दुनूक परीक्षण लैत अछि
हँ एहि खेल में साहस रणनीति आर टीमक बीच समनव्य बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे शतरंज अन्य खेलसभसँ अलग अछि कियाकि एहि में शारीरिक शक्ति स बेसी मानसिक क्षमता आवश्यक होइत अछि
बिलकुल शतरंज व्यक्ति के योजना बननाइ धर्य रखबाक आ दूरदर्शी सोच विकसित करबाकमे सहायता करैत अछि
बिलकुल काल्हि हम देखलहुँ जे एथलेटिक्स में दौड़ कूद ओर विभिन्न प्रतियोगितासभ व्यक्तिके व्यक्तिगत क्षमताके चुनौती दैत अछि
हँ आ एहि खेल सब में व्यक्ति अपन सीमा के पहचानी ओकरसँ आगे बढ़बाक प्रयास करैत अछि
बिल्कुल सच कहू तऽ खेल केवल जीत हारक विषय नहि होइत अछि
बिलकुल असल महत्व एहि बातक होइत जे व्यक्त खेलक माध्यमसँ की सीखैके छै
हमरा विश्वास अछि जे प्रत्येक विद्यार्थीके नियमित रूपसँ कोनो ने कोनो खेल अवश्य खेलबाक चाही
हँ कियाकि खेल स्वस्थ शरीर मजबूत मन आ सन्तुलित व्यक्तित्व निर्माण करबाक में सहायता करैत अछि
बिलकुल सही कह लियजी क्रिकेट फुटबॉल हॉकी बैडमिन्टन कबड्डी शतरञ्ज ओ एथलैटिक्स जेका विभिन्न खेेल केवल मनोरंजक नहि बल्कि अनुशासन आत्मविश्वास नेतृवत्वसँ क्षमता तिन भावना थेर ओ संघर्ष करबाक शक्ति विकसित करैत अछि जाहि कारण खेल मानव जीवनक समग्र विकसक एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा मानल जाइत अछि
बिलकुल कलिय हम सोचैत छलहुँ जे खेल मानव जीवन में ओतेक महत्वपूर्ण अछि जतेक शिक्षा किएकि खेल शरीर आ मन दुनूके विकास करैत अछि
बिलकुल जी क्य कि केवल पुस्तक पढ़ला से व्यक्तिक पुनः विकास संभव नहि होयत शारीरिक गतिविधि सेहो आवश्यक होइत छै
हँ सच कहु तो नियमित खेलकूद करनिहार लोकसवक सामन्यतः अधिक स्वस्थ ऊर्जाावन आ आत्मविश्वासी होइ त छै
हँ अखेल व्यक्तिकेँ कठिन परिस्थिति में धैर्य रखबाक शिक्षा सह द अछि
काल्हि हम एक तैयारी प्रतियोगिता देखलो जाहिमे खिलाड़ीसभक अनुशासन आ मेहनतक प्रस प्रशंसय नहि छै
हँ कियाकि एहि स्तर तक पहुँचबाक लेल वर्षों तक नियमित अभ्यास करबाक आवश्यकता होइत अछि
सच कहू तऽ टेनिस सेहो बहुत लोकप्रिय अन्तरराष्ट्रीय खेल अछि
हँ बिलकुल एहि खेल में तेजी सन्तुलन मानसिक एकग्रता ओ रणनीति चारू चीज बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि
हमरा लगैत अछि अछि जे कुश्ती भारतक पारम्परिक खेल सब में से एक महत्वपूर्ण खेल छै
हँ कुश्ती शरीरक शक्ति सहन शक्त ओ आत्मविश्वास विकसित करबामें महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
बिल्कुल काल्हि हम देखलहु जे भारतोत्तरण प्रतियोगितामें खिलाड़ीसब असाधारण मेहनत करैत छथिन
बिलकुल कियाकि एहि खेलमे शारीरिक शक्ति सङ्ग सङ्ग मानसिक दृढ़ता सेहो आवश्यक होइत छै
सच कह तो तीरन्दाजी एक एहम खेल अछि जाहिमे एकाग्रताके बहुत महत्व होइत अछि
बिलकुल एक छोट गलती सेहो ओ लक्क्ष स चउकबाक कारण बनि सकैत अछि एहि लेल पुर्ण ध्यान जरूरी होइत अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि अछि जे दौड़ प्रतियोगितासभ व्यक्तिके अपन सीमा पार करबाक प्रेरणा दैत अछि
हँ बिल्कुल या की प्रत्येक धावक अपन व्यक्तिक्त सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करबाक प्रयास करैत अछि
ई बात सही अछि विशेष रूपसँ टीम आधारित खेल सब मे खिलाड़ी नेतृत्व आ सहयोग दुनू सीखैत अछि
सच कहू तऽ खेलक मैदान जीवनक एक छोट रूप सेहो होइत अछि
हँ कियकि ओते जीत हार संघर्ष मेहनत अनुशासन आ सिखाइ सबकछु एक सङ्ग देखबऽ लेल भेटैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे खेलक माध्यमसँ युवा वर्ग नकारात्मक आदत सभमे दूर रहि सकैत छी
सही क ले कैरी टेनिस कुत्तती ई कुश्ती तरन्दाजी दौड़ भरोत्तोलन आ अन्य खेलसभ केवल पदक जितबाक साधन नहि बल्कि व्यक्तित्व निर्माण स्वास्थ सुधार आत्मविश्वास बढ़बई अनुशासन विकसित करबाक आ जीवनक चुनौती सब सँ लड़बाक शक्ति प्रदान करैत अछि जाहि कारण प्रत्येक व्यक्ति के अपन जीव में खेलक उचित स्थान अवसर देबक चाही
जी बिल्कुल काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे खेल केवल मैदान मे खेलल जायवला गतिविधि नहि बल्कि एक एहन विद्यालय अछि जतय जीवनक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा व्यावहारिक रूपमें सिखबाक अवसर भेटैतऽ अछि
बिल्कुल किय कि खेल व्यक्ति के ओ सिखाबैत अछि जे सफलता रातो रात नहि भेटत बल्कि निरन्तर अभ्यास धैर्य आ मेहनतसँ प्राप्त होइ त छै
सच कहू तऽ बहुत लोक केवल विजेताकेँ देखैत छथिन मुदा ओकरा पहाड़ी पछाड़ी वर्ष तक कयल गेल संघर्ष के नहि देखैत छथि
हँ आ एहि संघर्ष खिलाड़ीक के मानसिक रूप से मजबूत बनाबैत अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे वॉलीबॉल एक बहुत रोचक त टीम आधारित खेल अछि जाहि में प्रत्येक खिलड़ी क योगदान महत्वपूर्ण होइत अछि
बिल्कुल कियकि जँ एक खिलाड़ी सेहो अपन जिम्मेदारी ठीकसँ पूरा नहि करत तऽ ओ पूरा टीम प्रभावी भए सकैत अछि
काल्हि हम वॉलीबॉल प्रतियोगिता देखलूँ जाहिमे खिलाड़ी सभक तालमेल ओ आपसी विश्वास बहुत प्रेरणादायक लगल
हँ एहि प्रकारक खेल व्यक्ति सँ में सहयोगक भावना विकसित करैत अछि
जी बिल्कुल सच के कहू तो बास्केटबॉल सेहो दुनिया भरि में बहुत लोकप्रिय खेल है
बिल्कुल एहि खेल में तेजी सँ निर्णय लेबक क्षमता पूर्ति आ रणनीति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे जिम्नास्टिक्स सभसँ कठिन खेल सभ में सँ एक मानल जाइत अछि
हँ कियकि एहि खेल में शाररिक संन्तुलन लचीलापन आ वर्षक कठिन अभ्यस आवश्यक होइतइत अछि
काल्हि हम एक जिम्नास्टिक प्रस्तुति देखलहुँ असत कहू त खिलाड़ीसभक नियन्त्रण आओ समर्पण अद्भुत छल
बिलकुल एहन प्रदर्शन केवल हजारो घण्टाक अभ्यासक परिणाम होइत अछि
सच कहू तऽ मुक्केबाजी सेहो एक एहन खेल अछि जाहिमे शारीरिक शक्ति संग मानसिक दृढ़ता सेहो जरूर अछि
हँ क्य क खिलाड़ी के दबावक स्थिति में सेहो शान्त रहिके सही निर्णय लेबऽ क्षमता रखबाकऽ पड़ैत छथिन
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे खेल व्यक्तिके हार स्वीकार करबाक कला सेहो सिखबैत अछि
बिलकुल क्य कि प्रत्येक प्रतियोगिता में जीत सम्भव नहि होइ मुदा हारसँ सिखी कई पुनः प्रयास करनाइ सबसे महत्वपूर्ण बात होइ
काली हम पढ़लहुँ जे बहुत सफल खिलाड़ी अपन असफलताके प्रेरणा बनाकर आगे बढ़ैत छथि
ई बात बहुत सही छै कियाकि असफलता अक्सर सफलता लेल आवश्यक अनुभव प्रदान करैत अछि
साच कहू तऽ खेलक माध्यम से विभिन्न देशक लोक सब एक दोसर से